आवाज जाइ य
हँ
करै छियै
किछो नहि अहिना लेटल रही
हम अहिना खाना खेलहुँ
हँ
गीतसभ बन्द भेल की कहलियै हँ अपन हँ अपन रूममे छी
हँ ठीक तऽ बन्द भऽ गेल
भऽ गेल करलो अखने सबनम दी से बात करैत रहियै तऽ अहाँके फोन आबे रहे
अच्छा की हाल चाल छै सबनम केँ
ठीक य एखैन गावए मे नऽ रहै छै अचछा एखन गामे मऽ छै झाजी रहै एखन झाजी केँ ड्यूटी छै दिल्ली मऽ
हँ की कैर छथिन
वैह फौजी मे छियै मतलब झाजी तऽ ओते एखन ड्यूटी छै
अ
वएह कहैत रहै क्वार्टर सब अप्लाइ करलक करलकै‌ हंँ आब देखही चलि जेबै नीक रहतै एतऽ सँ चलि जेतै तऽ साउस बड़ खच्चर छै
एहिसँ पहिने रहै सबनम बोरे लग नऽ हूँ
बीचमे बाबू रहै होइवला रहै तऽ फेर गामे चलि एलै कियकि दीदियो तऽ आब नहि छै तऽ कतय रहत तिये अकेला ओतऽ
अच्छा
दीदी रहतै फेर एते टेंशने नै रहतियै एतय दू दू टा बच चा छै एकटा अढ़ाई साल केँ एकटा एक साल केँ बड़ी परेशानी छै ओकरो आ गोतनीयो केँ दूटा छै एकटा तीन साल केँ एकटा चारि महिना केँ ओहि केँ दुआरे दिक्कत छै आ गोतनी कोनो काम धन्धा करै नहि छै
हँ
ओ तऽ मॉडल टाइप केँ हमेशा रहे छै फैशने मऽ नै किचन केँ काम करे नइ बच्चे सब केँ सम्हारे छै चारि चार टा बच्चा छै परेशान भय जाय छै
अच्छा ओकरो बच्चाे सबनमे सम्हारै छै
हँ समनमे एकरो दुनू केँ ओकरो उ लैते नै छै अपन बच्चा कऽ एकटा साउसु रहे छै एकटा एकरा लग कखनो कखनो ससुर लग वएह बेचारी परेशान छै आ साउसो एहन छै ने कनि ख चर्च
हू
तऽ उएह कहलकै अप्लाइ भऽ जेतै क्वार्टर तऽ तहन फेर चइल जेबै
ओ ह दियोर की करै छै सबनम के
दियर नय छै भैंसुर छै भैंसुरके इम्हरे बी पी एस सी मास्टरमे नौकरी भेलै एक डेढ़ साल होए
अच्छा ओ गोतनी जे छै ओ पैघ छै
हँ पैघ छै सबनम छोट छै
ओ
तरियमा आबे या भैंसुर आ ओकर
परबेल
पढ़बै लए छै गोतनी कनि खच्चर
ह ओकर बच्चियो के एकटा गोतनी छै ने छोटकी टीचर मे ओहो आबे छै से त रौ त पर पै ल सहरसा सुरो जे
हँ इहो बगवास आबै या डेली एते
ओ
तड़ियाम
दुनू बच्चा के सबनम पर छोइड़ दै छलहुँ
हँ दुनू बच्चा एखन तऽ एखन गोतनी गेल हे नैहरा नैहरा छै दिल्लीए मतलब छिये मौसी के
हँ
माय सब रहे छै दिल्ली मे ते दिल्लीे गेल हे एकटा बेटी के छोड़ देल एकटा छोटकी टा के जे छोट ये चारि महीना के ओकरा लय के गेल छै
ओ
तीन तीन टा बच्चा परेशान कर दै छै
बच्चा सबके मतलब पढ़ाइ लिखाइ नय होइ छै
अखन छोटे यऽ बड़की के तीन साल के अढ़ाइ साल के
अच्छा हँ तब तऽ सबटा घरे मे गुुर गुुर करै छै तऽ
हँ बहुत परेशानी छै
तहिमे सबनमके देहोमे लागै छै जेनाकि माँस गुदा नय छै बेचारीे
आब तऽ आरो नय छै कहल एते दूर आ गेल
हू
तीनटा हँ ससुर छै तऽ ओ पंडीजी छैरा बेसी तर घर पर रहै नय छै कखनो कतहु कखनो कतहु तऽ किछ ने किछ होइते रहै छै
ह
ओ क कारण बेसी त नहिरे मे रहे छै साउस छै कनि खच्चर
ह
हमेशा तना देलक माइयो के खा गेले बापओ के खा गेले कखनो कालके किछ किछ ह एक दिन फेर झाजी गाँव एलै तऽ खूब मइे पड़ छी रहे त ओइ दिन के बाद सन कहय पड़य छै ह एखन दीदी रहत तऽर टेंशने नय रहती अखन रहबो नय करते तऽ लड़ के हुए झगड़ि के हुए जायल नहियो देे तहनो कहती हम लए जयब अपन बेटीे ह रखतिये पोस्तिए ओहो फ्री रहत सब चीज रहे छै एकरे भरोसा छोड़ु ने भोरका बुझियो नास्ता ससुरो करै छै भोरक नास्ता फेर निकइल जाइ छै अगर जै या आर सबेर निकलैत रह छै तहि आरो सबेर कहि दय छै त बनबे मे फेर भैसूर के ना नास्ता फेर टिफिन बनबय छै फेर अपन खाना पीना तकर बाद तीनो के नहेना सुनेना खाना पीना खुआबै तक करै छै आ ओ सब के बहुत जे छै प ओ तनसहिल भी ह पटनी मे डूटी पटनीमे नय क पता रह पटना ई तऽ नय पता लेकिन पटने मे रह
छोटका कि नय
छोटका के नय ने विवाह सब भेलय नाह एखन कहा भेल है अखन नय करत एक दु साल अ सरकार बोलत की कहलियै हूं की कहलीय भाभी
ओ शबनम के छोटका भाय रहै छै कतऽ
ओकरे लग भाभी यऽ लग अपन भाभी अ लग रहे या नीचा में रहे या स्वीटि देवर की बहिन
ऊपर मे ई सब ऊपर मे रेंट लय के रहे एके जगह ऊपर मे साहिल भाईया अंशु भाभी आ नीचा में स्वीटी दी सब सब परिवार
हँ नीके छै एक जगह छै तऽ अपन सबै
हँ सुटिये ये दी रूम दिया देलकै पहिने रहले रहे एक साल सुटिये दियठ तऽ बादमे फेर रूम लेलकै ओतय छै कनिया के स्वभाव बड़ सुंदर छै
हाँ
हँ चाहे सबनमो दी कहलकै
पुरा थोड़े खेने छियै
हँ एखने तऽ अहींके भाभी के बहिन लागैया कोनो
हँ हाँ
स्वभावो के बढ़िआं छै क के एक से दू बेर फोन नय उठेबौ तुरन्त कहतौ कहाँ रते काहे न फोन उठाय ह तुरंत फोन क दै छै
हाँ तऽ लोक सब दलो की कह होइ छै हमरा
हँ कहले के बाबुओ सबसँ गप करय छै जाने करे छै एक बेर के दिन से लए क राइत तक तऽ
हूँ अग मुखन बू
की होइ छै
अच्छा दुरागमन नय होइ छै
नइ दुरागमन तऽ नइ भेले हैं एक साल पूरा भए गेल दूसरा साल जाइए तऽ आब एखन नहिए है यत मई‌तक
हाँ
तीसरा साल मे जै हुआ अढ़ाई साल पर त ऽ या मई जून सॅं सासुर मे कहाँ पटना मे रहैया
त तनिय हँ
हँ कनिया पटना मे रहि ए ने गाँव नय एल छै
हँ
साइल भेया लग रहैए बाहर मे काम नय एल छै
गाव मे एकरा घर पर तऽ केउ नइ रहै हेते
नई घर मे लोक छै कियो कहियो कहियो क आबै छै आंशू बेचारा पहिल तऽ दीदी के छाया रेहा तऽ दू दिन पहिले आबए फेर कए कऽ चइल जाइ
हं
गाँव में ताला लागल छै इम्हरो के एगो आदमी मतलब मरले रह तले रहंस जिज्ञासा करे फेर चइल गेलै एक दू दिन भोज भात खेलक फेर गेल
बड़की गुरो सब नय एत अखन ने
नय एखन तऽ नहिए एत आब काशी जागूए पहिले कि हमर अगर कथा भए गेल तऽ ओ बिआ मे नय तऽ ओना तऽ नहिए ऐब
दाखियो कि हँ देखियों की करैए जाग करैए कि की करैए चाचे के मोन छै कहियो देते देखियौ की होइ छै करै छै कि नय करै छै जा करत तऽ नवम्बर मे नय तहन फेर मार्च मे
हू जी कनियो तऽ बहुत दिन से नय एलै है माधुरी
नय भाभी तऽ बहुत दिन से ठीके ने एलै छुटी करत
हँ बहुत
आब जहिया आबे चौड़चन मे आबे की चौड़चन पहिले आबे ह चौड़चन में तऽ आना चाही
हँ ओ छै टाम छै भादो मन हो छै चोर्चन
हँ भादो मे होया कृष्णाष्टमीक के बाद हइय रक्षाबन्धन कहिया छी
हे नाई देखलो है
किओ कहे छै अठाईस अगस्त केओ कहे छै छब्बीस अगस्त पता नय कहिया छै
नई अभी त नहि देखलो लेकिन कहाब
हैं ऐ गुड़िया दीदी सब ठीक य बात होइय की
हँ गुरु तऽ फोन करैयौ ओहि दिन केलक रहा छोटकी पर दू बेर
ओ
छोटकी एते रहै छै तब हमरा से बेसी औ अपने केलक नय केलक तब ओकरे से केलक किया तऽ ओकरा हेतै बड़की कह फ़ोन करै छै
हँ इहो भए जाइ छै ने
हँ दू दिन औकरे अरे रानीअ फोन केलक रहा
ओ रानी केलक रहऽ
हँ ओ करके ददी करबे ने फोन तब ओकरा ओ अथी बिहा भए गेलै चइल गेलै खाय लए
हो
नय बात भेले हम फोन लगेलियै कॉल बर्बादो भए गेलै नय उठ फेरछदे आ जा
हँ तऽ भोज खाय क खाय क कहबे ने करै लए
हम कहलियै इठ आब त ही करब लेकिन अखन लोक सब ओत रहै छै ने हल्ला
हँ हल्ला त होेइत हेतै
ह भोज भात के घर छिये डेली लोग सब जुटल छै अपन
ह इहो सब त गेल हेतै ये अपना ओ अमर जी चास
हँ नंन किशोर चाचा कन के गेलेय अमर जी सब गेल छै सब
हँ
करन झाक
ओ पता नय कनियो सब गेलै कि नय गेलै
कनीया नय गेल हेत स्कूल रहैलकिन हैत
ओ
अपन मथ गेल कहैस त संगमे
ओ ह
अनज होइत तऽ परसू खन चइल जाइत ग गुरु बराबर सु करै छै हँ बीचमे कहलियै त चइल जाउ तब करबे निकलेै आब जो मौसस दिन नय रहते ओत जो चे जेते त सु करत त कब जे छै
हँ
न नय गेल तब त नहिये जाबे देत रहतो
उरिया दि घरमे कहिया पूजा पाठ से स्टार्ट हयैत